अहाँके बताइ यौ अहाँके हाल चाल कैसन छै
सभ नीक छै अहाँके बतेबै ने
हमरो हाल चाल नीक छै अहाँके खाना खा लेलियै
हँ खा लेलियै
अहाँके खानामे कथी कथिी खाइ छै आज
चावल दाल सबजी खााय छीिय पापड़ तिलौरी भी खााय छी
अहाँ के खाना खुद से बनाबै छी कि मातााजी बनलथिन हे
माता जी माता जी बनैेली है
अहाँके खाना मे कथिी कथिी बनाय आ जात छै
खाना मे हम हर चीज बना लिये छीिय रोटी को छोड़ क
अहाँके मीट मछली सब बना लैत छियै
हँ मीट मछली मछली अं्डा सब बना ले छी
अहाँके माता पिताभ लोकके स्वास्थ्य नीक छै ने
हँ सभ कोइके नीक छै अहाँके बताै न कि आब क्या क्या खाइ छी
हमहूँ खाइ छियै चावल दालि सब्जी खााय छियै सलाद खाइ छी चटनी खाइ छियै सलादमे खाइ छीिय हम खीरा गाजर चुकन्दर फेर निम्बू खाइ छी फेर अ हरी मिर्च फेर चाट मसाला काला नमक फिर चट चटनी मे खााय छियै कच्चा आम के फिर हरी मिर्च फिर काला नमक पुदीने के चटनी
ओार पैसा कमा मैथिलीमे बात कर
हँ समझै छिय हम
खाना छी दिल खुश हो गेलै खाना खा के अहाँके बतैयै ने अहाँके मीट मछली मे अहाँके अहाँके मीट मछलीमे कोन मीट मछली अच्छा लागै छै
रोहु मछली काफी नीक लागै छै
रोहु मछली अहाँ के बना ले छियै
हँ बना लिये छै
कैसे बनाबै छी थोड़ा बतैयै ने
सबसँ पहिले बाजार से मछली खरीद क लाबै छीिय कटवा कर समझै छियै ए ना को ला कर घर पे द दो से तीन बार अच्छे से धोए छियै धोने के बाद उसमे उसको फ्राई करे छीियै
ब खति
उमे मसाला ऐड करकर समझै छियै मसाला कर उसको फ्रा पिये छै फ्राइ करने के बाद सरसो लहसुन मिर्च हरा मिर्च ई सब सिलौट पे पीसे छियै या मिक्सचर मे पीसने के बाद उसमे ओ उस मसाला को डबकाय छियै तेल मारचर लहसुन प्याज धऽ कर
हँ बाजू बाजू
उसमे मसाला को डबकाबै छियै डबकाने के बाद उसमे मछली डाल कर
हँ
दस से पन्द्रह मिनट तक उबाला जाता है सिझाने के बाद
अहाँके बाजू ने मैथिली बाजू अहाँके
जी समझै छियै
हँ समझ गेल छी अहाँके मीट मछली तो काफी अनुभव छै अहाँ के बनाबे के और बतैये ने अहाँ के ओड़ी के मौसम कैसन छियै
मौसम तऽ नीके छै लेकिन थोड़ा गर्मी अधिक पड़ै छै इधर
हँ गर्मी त इधर भी बड़ा का का रौदा उगई छै इधर भी बड़ा का रौदा उ गइ छै हम बारह गर्मी पड़े छै हम तऽ अभी बैठल पड़ी छाँव पेड़ के छाव में बैठल छीियै
हँ ठीक कहै छी अहाँके
ठंडी ठंडी हवा बहै छै प्राकृतिक हवा पंखा के हवा से काफी ठंडा रहै छै
हँ आओर बताय न
हँ औऱ सब नीक
पढ़ाइ लिखाइ कैसा चलै छै आपका
काफी नीक से चलै छै
चलै छी आओर बतैे ने कही घूमने चलै छी छिय गर्मी के मौसममे
रउवे बतैये ने कहाँ घूमै चलै छै
हम तऽ सोचै छियै कि कश्मीर से घुम बे छी काफी ठंडी जगह छै ई कश्मी
चलियै अहाँके जहाँ चलबै तहाँ चलबै
ह कश्मीरके मतलब स्वर्ग छी स्वर्ग अहाँके प्राकृतिक वातावरण काफी नीक छियै
हँ ई तऽ बात
काफी ठीक छियै ई शांत बात वातावरण छीयै ऊचे ऊचे पहाड़ छीयै नदीया छिये
हँ ई तऽ बात छै आओर बताबै छै ने अहाँके पढ़ाई लिखाई कैसन चलत छै
सब नीक छलै आओर बतबै छियै
अहां के कोन कक्षा में पढ़े छीै यो से
बारवी कक्षा मे पढ़ै छी अहाँके कोनसी कक्षा मे पढय छिये
हमहूँ पढ़ै छियै बारहबी कक्षा मे पढ़ैय छी की हममे
हँ एकठ ठ आओर बतै छै ने
आओर सभ नीक छै अहाँके
खेल पसन्द छै आपको
खेलमे पसन्द छी फुटबॉल पसन्द छै क्रिकेट पसन्द छै फेर बैडमिंटन पसन्द छै गुल्ली डंटा पसन्द छै फेर नुका छिपी कबड्डी बा्डी सब खेल पसन्द छै अहाँके खेल में कथि कोन कोन
क्रिकेट पसन्द छीयै फुटबॉल पसन्द छीयै और होताे ने बैडमिंटन पसन्द छीयै कबड्डी पसन्द छीयै हॉकी खेलना पसन्द छीयै लुका छिपी भी कैरम भी अच्छा खेले छीय हम लूडो भी खेलैय छियै
अहाँ के तऽ खेल मे काफी नीक नीक खेल पसन्द छै
हम तऽ गेम भी खेलैय छियै फ्री फायर
हँ हमहूँ खेलैत छियै फ्री फायर अहाँके एगो बात पता छै आज एगो नओ बोड़ा प्लेयर आ गेल छियै ओकरा खेलय नहि आबल छी का बताउ अहाँ से जब जब मारै छी डैमेज पड़ जाइ छै ओकरा अहा के बताउ क उ नुका के नमेदी मार के फेर आ के मार देई छी हमरा के हमर तऽ डैमेज पड़े छै तऽ मेडिकेट मारै छी ने हम
रूल न जानै छीयै कैसा खेले छी अगर किसी से पूछ लिये छी अच्छे प्लेयर से कैसे खेल उसके बाद खेले छी किसी से समझे छी
न हमरा गेम के रूल पहिले से पता छै काहेक मेदी मारल नोबरा के काम होय छै आ ओहो मेदी मारल ग्लोबो लगा के मेदी मारल सही बात छै लेकिन नुका के मेी मारल इ
हँ रघुव कहाल ठीक छै
ब्लूल हइ छै कह प्लेयर नोबरा कही ओ नोबरा सुने ने अहाँ के सुने कही नबरा प्लेयर रहुए तऽ न छियै
ओ नब हम नुबरा नहि छी हम बहुत प्रो प्लयर छै आपके इलाके में जितने प्रो प्लेयर छै हमस लड़वा लीजिये छै
अच्छा छोड़िये अहाँके आयुष भैया से खेल छियै तब बके उलटा दै छै अहाँके
हँ खेले छीै बुलाे बुलाे छीै ने खेलै छी उसे
तऽ होइत रह छै अहाँके मोमोज चाउमिन ईसभ बना ले छियै
ह न न बनाबै छीिय ईसभ हम
हम तऽ बना लै छीिय
कैसे बनाबै छ तथोरा बताइे छै ने
मैदा के सबसँ पहिले गुड़ के ओकरा के गूँथ के पानी डाल के गूँथ लिये छै फेर ओकरा के अच्छे से ओहिमे गूँथ के गोल गोल बना के उसमे जन मसाला सोयाबीन के मसाला डालि उऊलि कऽ सोयाबीनमे अच्छेसँ पत्ता पत्ता गोभी इसभ डालि उऊलि कऽ ओहिमे गूँथल गोल गोल बनाओल ओहिमे डालि कऽ अच्छेसँ ओकराके बन्द करि कऽ आ भाप सेक कऽ अच्छे से उसको फ्राइ करि कऽ उसमे सौस तीखा सोस डालके अच्छे लजी बड़ा नीक लागै छै ई खाय
डालै छी ने चटनी काफी अच्छा लागै छै ने
हँ काफी नीक लागै छै
ह काफी नीक लागै छै चामीिन तऽ आओर भी नीक लागै छै
हँ चाउमिन तऽ औरो नीक लागै छै अहाँके बतैये ने अहाँके मोमोज चाउमिन बर्गर पिज्जा मे सबस ज्यादा कोन सा नीक लागै छै खाना मे
हमरा सब नीक लागै छी
चलियै अहाँके आओर बतैै अहाँके घर परिवारमे माता पिता सभलोग नीक छै ने स्वास्थ्य हुनका ठीक छै ने
हँ सब लोग नीक छै अहाँके बताय न
हँ हमरो घर परिवारमे बाबा दादी माता पिता नाना नानी बहन भाय सभ लो नीक छै सभ ठीक छै लोको
चलि नीक रहने छीिय
हँ अहाँके विषयमे कोन कोन सा विषय लैत छै अ बारहवी क्लासमे
आ विषय लिै छिय जीवविज्ञान लियै छियै भौतिकी लै छै आओर रसायन शास्त्र हिन्दी इंग्लिश गणित यहीसभ लै छै
चलिये यहााँ के तऽ बड़ा नीक विषय ले छै जसे डॉक्टर बनै छी चिकित्सा बनबै का अहाँके
हमूँ चिकित्से बनबै हमहहुँ उह लै छियै
ठीक छै
अह के माता पििता के आ सुनिये यहाँ के माता पिता के के रौदामे नहि निकलै देबै आ हनकर अच्छे से ख्याल रखबै रौओ रौदा मे न निकलबै य निकलबो करबै अगर तऽ छतरी ले के न नले काहेकि बड़ा रौदा कड़ा कड़ा रौदा सीधे धरती पर आबे छै बड़ा गर्मी बढ़े छै ओहि से छतरी ले के निकलबे ते थोड़ा गर्मी से राहत मिलते माता पिता के ग्लूकोज ई सब सिकंजी गंजी पिलेबे समझलिय अहाँके
हँ समझे छियै
हँ आओर बताइए ह ने
चले छीिय आप से बाते करके काफी नीक लागै छै
चलियै यहाँ से हमरो नीक लागै छी बाते करके फेर कभी बात करबै यहाँ से नमस्कार